हेलो नमस्कार
नमस्कार
बहुत दिन बाद बाद गप्प होइत अछी अहाँ केहन छी
हम नीक छी अहाँ सुनाउ
भगवान व कृपासु सभ ठीक चली रहल छी बस काजक व्यस्तता बहुत बढ़ि गेल अछि
आइ काल्हि लगभग सभलोग व्यस्त रहैत छथिन समय निकालब सेहो कठिन भए जाइत अछि
सही कहलनि उ मुद्दा मित्र सब संग गप करब सेहो जरूरी होइत अछि ऐसे सब मन हल्का रहैत अछि
बिलकुल कतेको बेरे दिन भरिक थकान मित्रसभ दस मिनट गप्प कएलासँ दूर भऽ जाइत अछि
अहाँ खाली समय की करय पसन्द करै छी
हँ हमरा किताब पढ़य बहुत नीक लगैत अछि जखन समय भेटैत अछि तखन किछु ने किछु जरूर पढ़ैत अछि
बहुत नीक आदत अछि कोन प्रकारक किताब पढ़ब पसन्द अछि
जीवनीय प्रेरणादायक पुस्तक आ इतिहास सब सम्बन्धित किताब पढ़य नीक लगैत अछि अहाँके कोन किताबेस लगैत अछि
हमरा यात्रा विज्ञान संग जुड़े ले पढ़य बेसी नीक लागैत अछि
विज्ञान विषय बहुत रोचक होइत अछि नित नव जानकारी भेटैत रहैत अछि
हूं एहि कारण जिज्ञासा बनल रहैत अछि
यहाँ अखन कोन पुस्तक पढ़ि रहल छी
हम एकटा पुस्तक पढ़ि रहल छी जहिमे सफल व्यक्तिसभक जीवनयक अनुभव लिखल अछि
हं एहन पुस्तकस बहुत प्रेरणा भेटाएत अछि
बिलकुल विशेष कण जखन हम देखत छी जे सफल लोकक सब संघर्षम गुजरेलती
संघर्ष जीवनक एकटा महत्वपूर्ण भाग अछि संघर्ष बिना अनुभव नहि बढ़ैत अछि
सही बात विज्ञानक समय मोन पड़ैत अछि
बहुत मित्र सब शिक्षक सभ आओर खेल कूद दिन से बाद आबैत अछि
हमरा सेहो विशेषकर मध्यानंतरक समय बहुत नीक लगैत छैय
ओहि समय सब मित्र एक संग बेसीके खाना खाइत छल
कतेको बेर अपन डब्बाक भोजन दोसर मित्रसभक संग बदली क सेहो खायत छलहुं
बिलकुल ओही छोटे छोटे बातेमे बहुत आनन्द रहैत छल
अहाँके विद्यालयमे कोन विषय बेसी पसन्द छल
हमराके तो गणित आओ विज्ञान बेसी पसन्द छैय अहाँके कोन विषय पसन्द छैय
हमरा इतिहास या भूगोल बेसी नीक लागैत छल
इतिहास पढ़लासँ पूरा घटना जानकारी भेटैत अछि
हँ आ समाज केना बदलते गेल सेहो बुझय लेल भटैत अछि
हं एखन त पढ़ाइके तरीका सेहो बहुत बदलि गेल अछि
सही कहलनि पहिने के पुस्तक आ शिछक मुख्य साधन छलथि मुद्दा ऑफलाइन माध्यम से उपलब्ध अछि
विद्यार्थीसब घर बैसल बैसल बहुत किछु सीखी सकैत छथि अभीके समयमे
अभीके समयमे तकनीक जीवन सबके बहुत बदल देने अछि
सही कहलू मुदा तकनीकी सही उपयोग करब सेहो जरूरी अछि आजके जुग मे
बिलकुल बिलकुल अत्यधिक मोबाइल उपयोग कतेको बेर समयक बर्बादी सेहो भउ जाइत अछि
बिल्कुल सही कहला एहि लेल सन्तुलन बहुते जरूरी अछि
तो अहाँके यात्रा करय पसन्द अछि
ब ई तऽ बहुत नीक सवाल पूछलखिन हमराके नव स्थान देखब नव लोकेशन भेँट करब ईसभ बहुत रोचक लागैत अछि।
हमनी के भी यात्रा करै नीक लागैत अछि विशेषकर प्राकृतिक संस्थान।
मन्दिर पुरबीर पहाड़ जङ्गल आ नदीके किनारा बहुत शान्त होइत अछि ई बहुत सुन्दर दृश्य लागैत अछि।
हँ शहरक भीड़ भड़ास दूर किछु समय बिताब नीक लागैत अछि।
हँ हालाँकि यहाँ यहाँ हालाँकिमे कोनो स्थान घूमय गेल छल गुरू
हँ किछु दिन पहिले एकटा शान्त ग्रामीण क्षेत्र गेल छु बहुत नीक लागे छ।
केहन अनुभव रहल गाँवके
बहुत नीक, बहुत नीक, स्वच्छ वातावरण, हरिहर खेत शान्त परिवेश, नीक लोक मन के बहुत प्रसन्न कर देलक।
ग्रामीण जीवनक अपन अपन, अलग आकर्षण होइत अछि।
बिलकुल, बिलकुल सही बात, लोक सब सेहो बहुत सरल आ सहयोगी होइत छथि।
ह शहरेमे सुविधा बेसी अछि, मुदा शान्ति बहुत कम अछि।
बिलकुल, बिलकुल, दुनूक अपनन अपनन विशेषता अछि।
अहाँके खेलकूदमे रुचि अछि कि नहि।
बिलकुल, बिलकुल, हँ क्रिकेट देखय या खेलय दुनू नीक लागैत अछि।
ई तऽ हमरो बहुते पसन्द रह क्रिकेट खेलना।
बिलकुल सही केहलू छोटे बच्चा बच्चा स ल बुजुर्ग धरि सबके रुचि रहैत अछि।
यहाँ नियमित रूप से खेलैत सेहो छै।
त नियमित रूप से न समय भेटला पर मित्र सबक सङघ खेल लेैत छी।
खेलकूद स्वास्थ्य लेल बहुत लाभदायक होइत अछि।
हँ, शरीर सक्रिय रहत अछि, मन प्रसन्न रहत अछि त खेलकूद त बहुत जरूरी बा।
यहाँ सुबह टहलैत जाइत अछि।
त कभी कभी प्रयास करैत छी नियमित नही मुद्दा सप्ताह मे केतको दिन जरूर जाइत छी।
सुबहके ताजा हवा स्वास्थ्य लेल बहुत नीक होइत अछि।
हँ बिलकुल पूरा दिन ऊर्जा बनल रहैत अछि।
ह, खान पानके सङ्ग व्यायाम सेहो बहुत जरूरी अछि दैनिक जीवन खातिर।
हू ह बिलकुल, बिलकुल, स्वस्थ जीवन लेल दुनू महत्व समान अछि खान पान और व्यायाम
यहाँके सङ्गीत सुनय भी पसन्द अछि
हँ विशेषकर शान्त आ मधुर सगीत
तऽ एकागो सङगीत के नामे बताबा
अ स अमन सही बात संगीत मन के बहुत प्रभावित करै छी तऽ हमनी के ओ नाम याद न।
हमरो सेहो, ह हमरो बहुत संगीत के मने बहुत प्रभावित करैत अछि तऽ तऽ काज करैत समय सेहो कखनो कखनो।
हँ बिलकुल एकाग्रता बढ़य मे धीम सगीत बहुत सहायता भेटैत अछि।
बहुत लोक एहि कारण सङ्गीत सुनैत छथिन हेँ
तँ अहाँकेँ की लगैत अछि, जीवनमे सफलताकेँ लेल सभसँ जरूरी बात की छै?
हमरा अनुसार तऽ अनुशासन धैर्य आर निरन्तर प्रयास ई तऽ सभसँ सभसँ जरूरी चीज अछि।
बहुत नीक विचार अछि हमरो एहन विचार अछि प्रतिभासँ बेसी महत्व नियमित परिश्रम होइत अछि
बिल्कुल छोटे छोटे प्रयास समय सङ्ग पैघ परिणाम देल रहल छै।
आओ पारिवारिक सहयोगसँ बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि।
हँ बिलकुल सही कहलक सच्चा परी मित्र सब सेहो जीवन महत्वपूर्ण भाग अछि तऽ ठीक अछि बात करय तऽ फिर धीरे बात करल जाइ अछि।